हेलो
हँ हेलो
आवाज नहि जाइये आवाज नहि जाइये
अहाँके आवाज कटि कटि के आबि रहल ए।
आवाज नहि जाइयेए।
क्लियर नहि आबै ये।
हेलो
हँ कहियौ ने हँ कहियौ ने
की हाल
ठीके छै अपन कहियौ
अहाँके आवाज नहि आबैए
अरे हमर पास तऽ आइब रहल हें आब अबैये
जाइये
नहि फ्रेश नहि अबै छले हे। आब हमरो आबैये
हेलो।
हँ। हमर आवाज आबैये।
हेलो।
हँ। हेलो।
हेलो।
हँ। हेलो।
आवाज नै जाइये हेलो। आबाज नै। जाइये।
हं आबय ये।
हेलो।
हं हेलो।
हेलो।
हां हेलो।
हेलो।
हेलो हं की।
हेलो
हेलो।
हं।
हेलो।